हँ कहियो की हाल समाचार
हँ की करै छलहुँ हेँ हँ एलहुं घर तऽ सबस पहिले ब्रश केलौ फेर चाय बनेलौ
छरपट्टी लाग गेल खा कऽ जैतहु
आ एह ए ब्रश ने केने रहौ दीदी फेर बासी मुहै खाय ठीक ने न लागे छैय और हम कहियो खेने नहि छियै तऽ हम कहियो खेने नहि छियै त ओ कनी खराब लागैत रहे छै ओना मे
हँ और पापा के की होइ छैन पेट मे दर्द करै छैन
हँ भ पप्पा के कनि पेट गर्मी ने भऽ जाय छै
हँ हँ आ तेल मसाला
हँ दू दिन तीन दिन कन्टिन्यू भेलै ने घर पर तऽ घर पर तऽ भुजियो बनि जाय छै ओहो बनि जाय छै
देखलियै नहि हम काल्हि दुआरे भुजिये बनेलियै हम
हँ नहि नहि बहुत नीक रहै आहाँके की होइ छला जे हम नहि खेबै नीक लागल
हँ हमर बअर आबै तऽ धरि कहलकेँ हम नै घेरा झुगनी खाय छी अच्छ हम पूछ लेबै नै खैते तऽ दोसरे चीज लेब पता न एखन आब अल्लु परोड़ मे ओे स्वाद नहि लागय छै
आब दीदी नया दोसर सब्जी के टाइम आबि गेल हेतै नऽ त एहि मे नहि लागे हमरा जे आकक फूल भेल दीदी हम तोड़ केे दऽ देलियै।
बहुत सारा दऽ देलियै ओते किया देलियै हम माला गाथबै महादेव के दबेन हँ। साँझो मे जाके पूजा कऽ एबै
हँ हम कहलियै जे दऽ दै छियनि कनि बेसियए दीदी के अपन पूजा भ जेतैन एना काज रहत त कहि देल करब सुबह मे
देखलही उजरा गाछ छोट कनि भजीियाबिहन
ठीक दीदी हमरा त रास्ता मे भेटल एकटा
हँ लेकिन छोट चाही जैस ऊपरय
मतलब की कहे छै ई हमर हमर हाथ एतेटा छलैया।
एते उजरा
मतलब हँ जे हम आके तोड़ कऽ देलहुं हें।
नहि उ उज्जर नहि छै ओ तऽ बैगनी छै।
ओ
बैगनी छै ने उज्जर सफेत ओकर फूल रहै छै
तऽ दीदी ओ कतऽ भेटत।
हँ उम्हरे छै कखनो कौआ। करे ला किया ने माम्मीे संगे भोर कऽ कहियो कऽ संडे केँ चल जाइ छ।
आइ काइल गेलियै न त कहलीय कनि घुमो लेबै झाजी लग तोड़ कऽ आइ नो देबैन
हां
ओझ जी एलखिन।
हँ एलखिन न बजे एलखिन पपीता लक अंत मे अहा एलौ त बाबा के द देलिय
दीदी तऽ लैयोमे टाइम लगै छै नऽ भेट भेटतै तहन नऽ
किया ने गेलियै कते काले ले आलखिन फोनो करिते त खौझाये जेथिन ताहि दुआरे हम खाय ल दऽ देलिय हुनका कहिेतिय त कहथिन बीना पपीते के दऽ दिय तहन
ओ नहि त गेल एलखिन फूल ले ले फेर हमहू फूल लऽ चलि गेलियै नऽ तऽ ओ बैसल छलन हम पैरे पुनीित सगे गेलियै।
ह माय झुठी कहैछला जे घर एबे नै केलखिन गेटे लग सँ घुर गेलखिन
जाइत रहे तऽ गेटे लगस फेर मम्मी हुनका देखले। आ आ उ कहै छै कि नहि नहि हमरा जाइ नऽ हू मम्मी कहै छलय जे
नहि मय तहि दुआरे तऽ कलिय जे दीदी के तोड़ कऽ दऽ द छै ने हमरा भेल एक दू दिन आके काम भऽ जेतऽ ओय फूल सऽ लाइट गेला
ह देखी ईसभ फूल बसिया नै ने होइ छै फूल बसिया नहि चढ़बै छै गेन्दा सब चढ़ै छै गेंदा अहाँ तीन दिन रहि सकैत छीियै तुलसी पात दऽ कऽ। लेकिन कनैल अरहुल। ई सब नहि रहे छै बसियाा हमरा नीके केल माला गाथिके एखन तऽ चढ़ा लेबे अढ़ा रायख लेबै साँझ में साँझ देखेब लए जेबै ने त गंगा जल छिट नहेबै नै आ सांझो में जाक महादेव के सिगार क देबैन
हू भगवानो के श्रृंगार करै के रहै छनि
हँ हँ महादेव के सजा दहून
रानी मै गेल गेल।
बड़ी काल भात दायील भुजिया बनेलियै आओर किछो ने आलू भुजिया बना देलियै बाबाक आय अथी छै
आनूना हमरा बरते हमसब रातिमे फेर सब्जी खा ले छियै ने से पता नहि दुनू टाइम मे एहन गैस बनि जाया जे होइत रहियै प्रान
नहि तऽ एक टैम भुजिया बनाउ और हर एक दू दिन पर हल्को खेनाइ जेना भात दालि चौक खइहत सब बना
ह भात दायल चोखा दााय गे केओ नऽ खाइत रहै छथिन दिव्य दााय बड़ बुधियार छथिन।
ओ नहेली दिवया
नहि नहेलै किया नेहेतै बआ ड्रेसो सब खीच के छै वाशिंग मशीन के ठेपी खराब भऽ गेल छै एते ओहि दिन नहि भेटलै भोरे कहलियै आयुष ले जेजो अपन ड्रेसो सब खीच दिय समय नहि ठीक छै तऽ सुखा जेतौ मोबाइल ल क बैसल छै बैसऽ दे हमरा की हमरा थोड़बे बौआ गै सुखब हमरा कोनो ओकर अथी अइ जे अहाँ नहि हेतै तऽ अपन नहि जेते इसकुल सुतल रहतै भोर स न बजे तक
ह से हम कहलियै तऽ हम आनि देै छी अहाँ बैसू तऽ हम आनि देलियैनऽ तऽ अपन बैसल। ओ कतय जय रहथिन आके फूल दे हम पुनिय गेलियै टहलैत टहलैत तऽ आनि देलियै
हँ बालकोनि लऽ हम लगा के आयल छलियै। नहि किनौ नहि खुजतै ओ ड्रेस दीजा छोड़ि दहि नहि त द देवो चारि डनटा घीच क हँ कर दही
हमरो घर मे
पढ़ मे मुने नहि लागे छै अपने नै पढ़ै छै आ ओकरा पीछा पढ़ल रहे छै
एह
कि कहै छी
आब आइ एलहुं हें तऽ आब कनी सफाइयो सब हेतै ने करै के
हँ
पुनीत करै छलैया लेकिन आब देखियौ ओ कते करते
छहीए है पुनित आइ त तोरा रवि छ तऽ रविकेऽ ट्यूशन नहि ने होइ छाउ
नहि रैव क सबटा बन्द रहै छै ने ते लेटै छै पुनीता कोचिंग गेल रही नई न
नहि आइ संडे छै तऽ आइ बंद हेतये सएह बात छै हँ
आओर कहियौ आओर सब ठीके ठाक छै ह मौसम कनि रोध होइत छै तऽ होइ नहि छै कपड़ा लत्ता लोकके सु
बहुत मुश्किल छै मम्मी के कहलियै एखन कनो कपड़ा नहि धो मेघ देखे छियै सौंसे लागल छै
की करतै लोक कते कपड़ा नहि धोते हम तऽ व धोबै इसकुल ड्रेस अखन तैयो फ्रिज भेले ये अखन फेर साफ भऽ गेले
तऽ देबै कतऽ
छत पर जेबै ज की कहे छै पानि हुए लागै छै दीदी वाला नीचा वाला घर मे डोरी चंगने छियै मसहरी डनटा त ओहि सभ पर धऽ दै छियै तऽख सुखि जाइ छै जादा कपड़ा नहि खीचबै इसकुल वला तऽ खीचैए पड़तै ने बेसी गन्दा भ जाइत छै एकटा काल्हि खिचलियए ह काहिलो चलिय एकटा जेनरल ड्रेस ह की की ड्रेस आ
बाह आ बहुत दिक्कत होइ छै दीदी
हँ भूका तऽ कते खाइ छै से नहि देखैत छिही
ह काल ने ई एना भेलै या फेर एना नहि भेलै या
आ।
काल जे आयुष कहै छल ओ लिखायल गेलैय कॉपी मे नहि निकल गेलै बोर्ड
कहबो ने बतेबो ने करतौ जह कम्प्लेन लिख देने रहै आ कि देखियौ हमरा ई नहि आबे छलै कि नहि लिखेलियै
ह
जादा हो बादमास अहिना। करे छै ओ
त हैप्पी वाला संडे छै तउ ने
नहि नहि लबै एखन ऐबे हँ आइ बत्त
हू अगिला सोमसँ कोन सोमवारी शुरू भऽ रहल छै दीदी मतलब कोन ओ हम करै छियै ओहिसँ
ला बुझाइ शुरू होेतै हमरा नीक से नहि बुझलै हम अपन
हम संकराान्त से करै छियै दीदी हम संक्रान्त से करै छियै
हँ तऽ संक्रानति वालला बझा शुरू भऽ जेतै
कहिया आहू
संक्रान्ते से करै छियै
ओ आर सब ठीके छै पाँचटा सोमवारी करबे देखे की असर ऐतै।
पाँचटा छैठम हमराके हेतै
हँ
जहन हेतै तहन हेतै हमरा सबके तऽ काले से शुरू भए जेते कल बेड़ वाला सोमवारी छै बेड़ लागि रहल छै
ओ
हमस तऽ काले से करब आइयो व्रत करब काल्हिहो करब
अहाँ कनि बेसियए डाइट मेन्टेन करब
आ तैयो देख अहाँ कम हइया
ह आ कतेक कम करबै
आरो कम करऽ चाहै छियै
ह तऽ मम्मी तऽ गा एक दूटार ल लेलक आब काल मे कियाकि ए कते महग दय छै मम्मी तऽ एक दूटा ल ठी ले मम्मी तऽ एक दूटा लहठी लेलकऽ गाँम में कत्ते महग दै छै हँ नानिय गाम कोनो दोकान छै सस्ता देलकै दरभंगा सबमे हूं
महग दै छै हम नै लै छियै ओकरा दोकान मे भक
मम्मी पुछैसनि कैलाश भाईजीसँ मम्मी पुछलखिन कैलाश भाईजी स तऽ कहलखिन नै नै ठीक दै छै
हँ ओ दरभंगासॅं ई नै बुझै छियै एतयसँ दरभंगा रातिमे ओतऽ जेतैन
हूॅं
ओ सब कतऽ स माल लऽ जाइ छै हमरे सब स नै लऽ जाइ छै
हँ
और कतय से लऽ जाइ छै
हम एकटा कश्मीरी इयर रिंग लेलहुँं दीदी मतलब ऑनलाइन हम दरभंगे मे लेने रहियै
हूं
ओ एतै पैघ छै पुनी देख कऽ कहलक ई कथी रोड पहिर लेलहु हें
हँ नीके कहै छौ कहतौ ने पुनीत गार्जियन छ त छे न बात छै
पुनित हमर जारजियन आब कपड़ो धो लै जींस धोउ हमरा होइया धोउ कि नहि धोउ धोउ
हँ धो दै ने खरीद छै काल्हि हम अहिना करियै करू कि नै करू करू कि नै करू आ छीच लेलियै तऽ सभटा कपड़ा हमर सुखा गेलै एको टा कपड़ा नई रहतै तै दुआरे खींच लेना तऽ खींचा जेतौ नहि तऽ ओहिना रहि जेतौ मौसम एखन बुझा एह्ना हेतै
लेकिन ठंडा ऐ मौसम ई नहिं जे कहबै उमस
हऽ गर्मी छै ठण्डा कहाँ छै पूरा
हवा बहै छै अहाँके नै लागि रहल अइ हवा
ह नै हमरा गर्मी लाग गरमी बहुत लागै छै
आइ पैन बहुत जादा हेत
हँ अच्छा कहियौ बहिन खूब क नहा ले तोरा ठंडा लागे छै तऽ सीरक ओईर ले
देखलियै नै राति मे हम साड़ी ओड़ने रहियै हम साड़ी ओड़ने रहियै
चदैर आइन दै छै तऽ तू कहलही नै छोड़ि दिय छोड़ द हमरा बड गर्मी लागे रहै जहन हमरा पूरा देह ठंडा भ गेल जाड़ हुअ लागल तहन हम बन्द कऽ देलियै
आर हमहुँ बन्द कऽ देने रहियै
नीक केलैं
हमरा कनि बेसीये जाड़ो होइया
आओर सब ठीके ठाक छै चलै छै भगवान के कृपा
हँ भगवान के कृपा तऽ छैे हे चले छै
हँ
आइ मन्दिर फेर कई बेेरमे हेतै गेनाय
आई एखनो जेयबै पूजा करे लै आय तिरोदसि छै त आइ तऽ पूछयो के ने काज आइ तऽ जेबे करबै एखन आब जाइ छियै काज सब भ‌ गेलै कनी पानि भरि लै छियै नेहेबै घर मे पूजा करबै तखन मंदिर जेबै एखन ओहिना कऽ कऽ आठ के फूल चलि जेबै साँझ ले माला गइथ लेबै दोपहरिया मे